जय झूलेलाल
जय झूलेलाल, केड़ो हाल आ, किथां ता ॻाल्हायो?
असां अजमेर मां, तव्हां दीदी?
अजमेर अजमेर मना हाणें जस्ट मां ॻाल्हायो हा नुम ॿुधई न मेघानी वग़ैरह कुछु हुयन सरनेम।
अच्छा-अच्छा मतलब रितु मेघानी।
शायद।
या मनोज मेघानी भाई साब भाविका मेघानी, अच्छा ॿियो ॿुधायो तव्हां? किथां ता ॻाल्हयो?
मां त अमरावती मां ती ॻाल्हायां महाराष्ट्र मां।
हे शेडोल मां
महाराष्ट्र मां
न न त जॻह कित्थे?
ती अमरावती वढ़नेया
अरे -अरे वेरी गुड, ॿियो ॿुधायो तव्हांजाअ तव्हांजा घणां टास्क कंप्लीट थिया हिनि अरे ही त वॾी व मां तव्हां खां यारहां मिन्ट चालीह सैकेंड ॻाल्हाईंदमि हन तॾहिं पंहिंजी वेरीफाई थींदी।
हा त कॉल त पांणई कटि तो थी वंञें।
न न सभिनि जो जीअं मुंजा त टीह टास्क थी विया इनि कंप्लीट त मां त रूॻो कॉल अटेंड करे ती सघां।
अच्छा अच्छा हे कयां मुखे बि आइडिया ना हे बढ़िया -बढ़िया
आराम सां। तव्हां छा जॉब कंदा आहियो या तव्हांखे
मां हाउस वाइफ आहियां।
उहोई त सभिनि खां वॾी रिस्पोंसिबिलिटी आ।
वॾी जॉब उहाई आ, वॾी जॉब उहाई आ उहोई ती चवां न वॾी जॉब उहाई आ हाउस वाइफ जी।
हा की सॼा ॾींह जे वेचारी कमु क
दीदी आवाज कटिजेव ती तहांईं। हलो हलो नेटवर्क हलो हलो हलो हलो हलो